हेलो हँ हेलो ह
आवाज ओबय या
हँ हँ अबैया आवाज अहाँ केँ अबैया
हूँ आबि रहल यै
अच्छा अहाँ तऽ ब्यू बेस छलहुँ हँ सभसँ एखन बतिियाएमे
कहाँ व्यस्त छललहु है
अरे कहै तऽ छलखिन ह जे हमरासँ जीजाजी पहिले बात करू
ह हँ सब पहिल एहन ऐप दैखाय मे देखलियै जे सभ कहैत छै जे हमरे करू हमरे करू
हा हा सभके छनि बढ़िआँ छै बिलकुल एहि माध्यमसँ बात तऽ भऽ जाइ छै
सभके एक दोसर सँ बात भऽ जाइ छै
बिलकुल तहन अहाँ कतय रहै छी अच्छा अच्छा हम दिल्ली मे रहै छी
अच्छा दिल्ली मे
ह गाँंव कतअ भेल अहाँके
ढंगा हरपुर
ढंगाहरपुर
हूँ
अच्छा
हमसभ भेलहुं केवटी रनबे के।
अच्छा अच्छा केवटी रनबै मसौली इएहसभ ने?
छैय आ हमर सबके ओहिसँ आगा। मधुबीके तरफसँ एबै तऽ पहिले बसौली तहन हमर सबके केवटी रनबे।
हँ हम हमसभ तऽ चौरी हमर नानी गाँव अइ सासुर सेहो होइ हम सब तऽ ओहि द क जाइ छी। अहके कपिलेश्वर द क।
हँ हँ उएह मतलब ओना रस्ता उएहे छैय मेन हाइवे जे छैय एक सौ पाँच।
हू
तऽ जोड़े त मधु जयनगर के ओहि से छैय ने हमर सब के ओतय घर छैय रनबे पड़ै छैय ने रनबे
हँ हँ
रनवे हमर सासुर भेल आ ओहिसँ पहिले दरभंगाके तरफसँ अयबै तऽ पड़ै छैय दैरमा ओ हमर नैहर भेल कमे दूरी छैय।
अच्छा तऽ दिल्लीमे कतऽ रहै छी?
दिल्ली मे हम
चावरो ओना साासूर आहां के
रनवे
अच्छा रनवे
केवती रनबे।
त गाँव जाइ छियै कि नहि?
हँ हँ बिल्कुल गाँंव तऽ साल में एक बेर गेनाय मतलब एकदम आवश्यके छैय।
कथीमे कोन मिर्ची मे जाइ छीयै?
अच्छा मतलब जेना अहाँके आब जेना अखन तऽ सीजन चलि रहल अछि विवाहे शादी सबके तऽ साले साले किनको ने किनको रहिते छनि। कखनो जन पिछला साल गेल छलहुँ हें तऽ दू दू टा जनेउ अटेंड कऽ के एलहुँ हेँ।
अच्छा हँ एखन तऽ जनउके एखन सीजन छैय जनउ बियाह।
हँ हँ तऽ से बात छैय आ आखन मतलब पिछला सालसँ एहि साल मे तऽ हम गेलहुँ हेँ दू बेर गाम हमर पति देव जी गेलैथ ह तीन चारि बेर गाँव किछु ने किछ काज रहिते छैय। आ बच्चा सब पैघ भए रहल छैय घर परिवार के तऽ ओ मानि लिअ ककरो बियाह छैय ककरो किछु छैय।
हू छैहे ओहिमे तऽ आ नहि जेबै तऽ सेहो मुँह कान फूलऽ लगैत छैय।
बिलकुल अपना सभमे तऽ छियैेहे बुझयके लेल तैयार नहि रहथिन। अपन सभके जे रिश्तेदारसभ छथिन। तऽ से छैय आब कनि बच्चाके पढ़ाइ लऽ कऽ तऽ लेडीज कनि विवश भऽ जाइत छथिन आब पुरखो के तऽ ई छैय ने जे मानि लिअ कते रिसीव करथिन बियाह शादी ड्यूटियो तऽ छैय।
हँ हँ
हमसभ कनि विवस भऽ जाइ छियै बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ लऽ कऽ कियाकि दू दिन छुट्टी करा कऽ तऽ जेबै आ एला के बाद बच्चा थोड़े ने पढ़े छैय पढय तऽ हमसब छीयै।
हू अहाँसभके तऽ श्यामा माइ मन्दिर लग मे हैत?
हँ हमरा सबके हमसभ तऽ मतलब जहन हम कॉलेज करै छलियै तहन तऽ हमसभ कॉलेज जाइ छलियै त आबऽ काल मे तऽ बिल्कुल मैया के दर्शन कये के हमसब अबै छलियै य।
हूं
हू हम दरभ्ंगा एम आर एम कॉलेज सँ पोस्ट ग्रेजुएशन कयने छियै
बाह रे बाह जॉब नहि कतऊ केलऊ
नहि जॉब की करब बड़का जॉब घरे मे दू दू गो ब बच्चा अइ कनि दुनू बच्चा मे अन्तर अइ एगो बच्चासँ फ्री भेलहुँ हेँ तऽ एगो बच्चा मतलब
फेर अच्छा छोट है कते साल के
हँ छोटका अइ छ साल के आ बड़का अइ पन्द्रह साल के
ओ
कनि दुनू मे गैप छै
ह ह नइ नइ बच्चा सबके ध्यान दियऔ
हँ उएह बड़ न बुझलिये शहर में अहाँ रहि रहल छीयै अकेले रहि रहल छीयै तेमे दिल्ली देख देख रहल छै दिल्ली मे की ने की दिन राति होइते रहै छै हमेशा तऽ ओ जे छै से मतलब बच्चा सभ पर एकदम ध्यान देबय पड़ै छै निकलि जाय छथिन ड्यूटी पर तऽ आब जो घर मे छथिन ने साउ ससुर हमर नहि रहल खीन नहि छथिन मतलब ससुर तऽ हम विवाहसँ पहिले है
चीज या काज धन्धा लोक के अपन गाँव देहांत मे भेट जेतै तऽ किए दिल्ली बम्बइ जेतै
सही बात छै कथी लए लोग दिल्ली बम्बई एतै अपन स्वरा अपना गाँंव में घर में लोक के रोजगार मिलते तऽ लोग दिल्ली बम्बई किया एते
ह तइ दुआरे मजबूरी छै मजबूरी मे तऽ लोकके जाय पड़ैत छै
सही बात छै सही बात तऽ सएह बात छै अहाँ बताउ अपना बारेमे किछो मतलब मतलब की कहू कते मतलब फोनपर तऽ इएह ने कहब जे अहाँ कते एते बौआ बच्चा सब कए गो छथि अहाँ की करै छी
ह कनिआ के अहाँ शायद चिन्ते हेबै
अच्छा आहा अच्छा की नाम
अवन्तिका
अवन्तिका अच्छा
अच्छा एक्चुअली हम नै कनि नया छियै एखन
ह आइए ज्वाइन किए
हम कहि सकै छियै आइए
अच्छा लियै गप करी एक बेर गप्प करियौन तऽ
दियोन हलो
हेलो
हँ की हाल चाल हम आब अहाँके मतलब की कहू तऽ संगीए कहब
अहाँ अहाँके मत की नाम अय
हमर नाम मेनका
मेनिका अच्छा आ अहाँके के मतलब के एड केलखिन हे
अच्छा मतलब ई
किनका रेफरेंस एलियै एतऽ इ ग्रुप
हम
हम ग्रुप अखन अपने सब एहिप एप पर बात कऽ रहल छियै न
हँ हँ
तऽ एहिपर तऽ मतलब मना कयल गेल छै एहि तरहके कोनो तरहके बात करयसँ
नहि नहि एना पूछि सकैत छै ओहिसँ कोनो मना नहि छै अहाँ किनका थ्रू एलियै बस हम ई पूछि रहल छै
उत्पल जीके थ्रू हम आएल छियै
हँ अच्छा
चलू आओर सब
आओर सभ ठीक छै आर अहाँके कोन गाँव अछि
हमर गाँव ऐ उतिरन भेल
ओ वाह रनबे अछि
रनबे रनबे हँ
रनबे के एकटा हमर मामा छथिन राजू नाम छै हुनकर घर घर हुनकर राजू झा छनि आओर हुनकर बेटा बेटीके नाम स हंसा छै किछु बड़ा बड़का आंखि बड सुन
हँ हँ हँ बुझि गेलियनि बुझि गेलियनि ओ
हँ
नाम ओ मतलब कहऽ के नाम छै नाम हुनका छनि ओना सूर्य प्रकाश झा
अच्छा
चीनहै छियै हम
हूँ हुनकर कनहौली के छथिन हुनकर कनियाँ कन्हौली के छथिन ह
अच्छा अच्छा हँ हुनकर बौआ सब तऽ पैघ पैघ छथि
एगो बेटा एगो बेटी छै बेटा एखने जॉब भेलै ह दिल्ली मे रहैत छै
अच्छा दिल्ली मे जॉब भेलै ह तऽ हुनकर बौआ अथि छथिन अहाँ हुनकर के भेल अहाँके मतलब ओ मामा भेलथि
ओ हमर मतलब चाचाके सारके सार भेलखिन
बन कनि
हम हँ हमर जे चाचीके भाउज छथिन ओ रनबेके छथिन ओ दू भाय छलखिन एगो भाय मरि गेल
हँ हँ एक भाय अथी भऽ गेल छथिन ओ भए जे छलखिन ह हँ हँ हँ
दोस्त यारीमे ह हमसब बहुत छोट रहियै तखनी घटना भेलै
हँ हँ अच्छा मतलब ओ जे जिनकर नाम लेलियै ह एस पी झा भेल किन ओ अहाँके मतलब के भेलथि के भेलथि अहाँ के ओ
ओ हमर मामे भेलखिन मतलब हमर
अच्छा मतलब बुझि गेलो मतलब ओ चाचा के सार भेलखिन ओ अहाँके ने
के सार हमर चाचा के सार के सार ओ हुनकर हमर चाचा के सासुर भेलै छछा आ हुनकर जे बहिन छथिन गुड्डी ओ छथिन छछा मने ओ हमर मामी भेलखिन गुड्डी
अच्छा अच्छा
अ दूटा बहिन छै एगो सुधा एगो गुड्डी तऽ सुधा के हसबैंड डेथ कऽ गेलखिन
पता हय हमरो दियादिनियो छथिन छछे के
ओ
हमर दियादिनो छथिन छछ्छे के तऽब हँ हम जान पहचानमे तऽ अपने सब निकलि गेलौ तऽ आब जिनकर नाम अहाँ कहै छियै ओते हम हुनका सबके नहि चिन्ह पाबि रहल छियै बस ओ हमर गांव के छथिन तऽ हुनका हम चिह्न रहल छियैन कहलियैन हन जे ओ की
हँ ओहो तऽ हुनके बहिन भेलखिन ने
किनकर बहिन अच्छा हँ सही कहलियै हँ हुनकर एगो बहिनो चाचा के छथि न सही छछा मे बिवाह भेल छनि अहाँ सही कहलियै हँ आ दू तीन दू तीन दू तीन साल या या पाँच छओ साल पहिनेे हुनकर बौओके जनउ भेल छैन छलैन हन
हँ बहुत दिन भऽ गेलै जनउके
भऽ गेलै ने हम मगर गेल रहहि अपन दियादनी के ओतय गेल रहियै ने हम हुनका हुनका अँगनो हम गेल छियनि तैँ हम कहै छी हँ
बहुत दिन भऽ गेलै जनउ के
अच्छा ओ चलू तहन अपना सबके जान पहचान भेल बहुत नीक लागल
ह हमरा हमर सबके हर गाँवमें एकटा ने एक टा रिश्ता निकल जाइ छै
देयरिमा मे नहि यै एकोटा रिश्ता दरिमामे देरिमा हमर नहियर भेल
बेलमा नामो ने बेलाम छै लेकिन बेलमा नहि छै अच्छा दरिमा ह ओहोठाम यै हमर बहिन के बियाह छै ओकर घर वला आर्मी मे छै
आहां के अपन बहिन यै
हँ ओकर हसबैंड आर्मीमे छथिन ओकर देओरके नाम छलै मन्नू आओर दू भाय छै कि तीन भाय छै मगर ओ आर्मी मे छथिन आ ओ ओ जे हमर बहिन छै ओ रहय छै दरभंगा मे ओकर ससुरो शायद आर्मीए मे छलखिन हे
अच्छा किछ किछ ध्यान आबि रहल ह हमरा देखियौ एक्चुअली हमहुँ सब तब ने मतलब गाँवमे रहै नहि छलियै पहिले बियाहसँ पहिले तऽ कनिये दिन हम रहल छियै गाँव
दरिमा मे छै ने ओ हमर एकटा आओर उ छलै पीसा के बहिन ओहो छलखिन ओहि गाँंव मे लेकिन हुनकर नाम तऽ हमरा नहि बुझलयै बुड़ही के
अच्छा अच्छा
तहन तऽ बहुते लोक सब अहाँ बहुत जानकार लोक छी बहुते अपना सब के बहुते रिलेशन अए
हँ एखन ग्रुप मे सभटा हमही जोड़लियै ने
अच्छा अच्छा ओ बहुत बढ़िआँ बात अहिना लोकके लोक जोड़बैत तहन ने एक दोसर से सबगोटा भेंट मिलबै बात करबै
लागत अहाँके एहिठाम
हँ हम आइए मत लब एहिमे हमरा जे छै से ओ एड केलखिन हँ तऽ जे चलू बात हेबाक चाही हमरो केलियै कनि दिन पहिले एप डाउनलोड मगर हमरासँ नहि भऽ पाबि रहल
करे छै ने तऽ लोग पूछि सकै छै एहन किछ नहि छै लेकिन ओतेक अ ह हँ ह के बारे मे एतेक नहि बात कयल जाय छै एकर नाम नहि लेल जाय छै बस
अच्छा से आब नहि बुझलियै हमरा बिलकुल किछे नहि पता है नथिंग किछो हमरा पता पते नहि यऽ तऽ हम की कहू ताहि दुआरे तैँ हम कहलहुँ ई बातन हमरा पता नहि चलल
कुम्हरौरी बनै छै केना अदौरी बनैत छै कनि मधुश्रावणी पाबनि हेतै
सही बात कहिया हय मधुश्रावणी कहिया हय तीस तारीख क सॉरी तीन तारीख क